हेलो
हँ सखी
कहू अहाँ केहन छियै
बस नीके छियै अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछि
है हमसभ भी नीक छियै
आ आ बाल बच्चा सब
सब बढ़िआँ छै
आ मालिक कतऽ छथिन
ड्यूटी गेल छथिन
अच्छा ड्यूटी गेल छथिन तब अहाँ एकदम फर्सत में छियै तऽ गप करै छी
की हाँ हाँ
हाँ आ की बात बड़ दिन बाद अहाँ के हमरा याद आयल
सोचे तनी हाल चाल पूछि लै छियै
हाँ नहि पूछबाक रहते रहबाक चाही हम हँ और कहू
हम इयह पूछैत छलियै जे कि मिथिलामे कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवताके पूजा होइ छै ने एकर की रहस्य छै
ऐ देखियौ हमरा तऽ कुल नहि बुझल छै लेकिन हमहूँ देखैत छियै कि हाँ कुल देवता तऽ भेल छथिन कि जे अपन घर मे रहैत छथिन तऽ देवतो रहै छथिन आ देवियो रहै छथिन जेना कि हम सभ के अपन देवी छथिन काली जी बुझलौं आ ग्राम देवता जे छथिन थीन से ब्रह्म देवता छथिन तऽ हुनका ब्रह्मक स्थान कहल जाइ छै आब कहियौ कि ओकरा ग्राम देवता कहियौ आ चाहे जे कहियौ से हुनका ब्रह्मक देवता कहल जाई छथिन ओ जे रहै छै से अहाँ के जे गाँवके जे बॉर्डर रहै छै हुनकर मन्दिर ओ लग मे रहै छै बुझलियै आ जे ग्रामक जे कुल देवता रहे छथिन उ अहाँ के घर के कोनो कमरा में रहे छथीन रहै छथिन आ ओ कुलदेवता मतलब कि सब सभ के लेल नहि रहै छथिन एक एके टा एकेठाम हुनका स्थापित करल जाई छै आ जे कुल जब पूरा लोग रहै छथिन अहाँ के घर परिवारक से सभ ओतै पूजा करत
ओ मतलब हाँ मने कुल देेवता जे छै से राजा सलहेश छथिन नै
हाँ हाँ
आ ओ दलित राजा सुसाद जाति के
आ देखियौ
ब्राह्मण कुल के आ मुद्दा सब पूजै छै नै
हाँ सभ पूजै छथिन देखियौ हम सभ तऽ जानबे करै छीयै हमसभ तऽ ब्राह्मण छी तऽ हम सभ तऽ पूजबे करै छी आ बाकी बात के देखियौ हमरा ओतना तऽ नहि छै बुझल लेकिन हमरा लागै छै कि से राजपूतो मे रहै छै आ देखियौ सबटा जात मे अपन अपन कुल देवता तऽ रहबे करै छथिन आ ग्रामो देवता रहै छथिन बुझलहुँ हाँ एहन बात नहि छै कि खाली ब्राह्मणे के देवता रहै छथिन ई सब के देवता तऽ रहै छथिन लेकिन दो सबके अलग अलग रहै छथिन
अच्छा हं
हं तऽ जैसे कुलदेवी जे छलथिन से हुनखर ने बँटवारा नहि होई छै एहन कि अहाँ जब मन कयलक अहाँ के तऽ हम उठा लेलहुँ कहीँ आ दोसर जगह स्थापत करि देलहुँ से बात नहि होई छै ओकर लग ओकर लेल अहाँ के कोनो विशेष दिन होई छै चाहे अहाँ के घर मे शादी होय चाहे मूड़न भेतै चाहे उपनयन जे भऽ भेल छै ओकरा मे तऽ ओ गंगा जी से मट ट्टी लओल जाइ छै आप मे गंगाजी के पानि लाबल जाइ छै आ तखन हुनकर विशेष दिन ताक कऽ आ घर मे कोनो जग हेतै तखन हु घर मिट्टी लऽ कऽ आ दोसर जगह स्थापित कयल जाइ छै तऽ ओहो कब कल जाइ छै जब देखियौ एक घर मे अहाँ दू टा नहि रखि सकै छी कुलदेवताके अहां के जे र खबाके मन छै तऽ पहिले अहाँ दू घरके बीचमे एकटा दीवार उठैयौ
ह
बुझलहुँ आ तखन अहाँ कुल देवताके अलग करि सकैत छी कि अहाँ जैसे दियात सब में होइ छै कि हम अहाँ लग मे नहि जायब अहाँ अपन देव देता राखू हम अपन देवता राखय तब ओकरा लेल अहाँ के दुनू जे छियै ई दिआद ओकर घर के बीच मे एकटा जे दिवाल उठत तखन अहाँ दुनू अपन अपन कुलदेवताके अलग करू
अच्छा अच्छा
आ विशेषे दीन मे बुझलहो पूरा विधि विधान के साथमे आ करू आ ओकर बाद जे हमसभके देवी जी रहै छथिन तऽ हुनका साल भरि मे पातर चढ़ै या बुझलौ विसेष दिनमे जैसे कि होली के दिन भेल फेर दुर्गा पूजा भेल आ मूड़न उड़न में तो जानबे करै छी ई सब तो जग मुड़न होइ छै हम सब मे तो ओकरा मे तो भेटबे करै छै तऽ ओसभ चीज हमरा अरमे साल भर मे दू से चार बेर पातरो चढ़े छै जे हुनका भोग चढ़े छै ने उसके ओकरा हम सब कहे छी पात तर बुझलहु आ पातरिमे की चढ़ै छै तऽ खीर अहाँ चढ़ा दिओ
हँ खिर तऽ विशेष छै
बुझलत खीर बन बाके चाही आ फिर अहाँके जे ए हेतै अहाँके जे यथाशक्ति छै अहाँ पान दियौ ई मिठाइ लऽ कऽ चढ़बियौ आ फल लऽ कऽ चढ़बियौ ई अहाँके इच्छा छै लेकिन पातर मे ओ चढ़ै छै आ जानै छियै जे पातर चढ़ै छै ओकरा हमरा कहल जाइ छै कि जे पातर चढ़त ने ओ कोनो औरत नहि काटत ओकरा भांगल जाइ छै कि जे शादीशुदा रहत पुरुषसभ बुझलो घरके पुरुष छथिन जे मुखिया जे छथिन कहू या फेर बेटा रहथिन से से शादीशुदा जे रहथिन उ जाक आ कारी उंगली से ओकरा जे छोट उंगली रहे छै ओकरा भांगल जाइ छै मतलब की ओकरा बीच से का काटल जाइ छै तखन ओ प्रसाद सबके बँटै छै आ नहि तऽ नहि बटतै ओ ओते राखल रहत परसादक
हु
ओहने नहि उठबै उठा सकैय छिए अहाँ
हँ
आ जे ग्रामक देवता रहै छथिन हँ आ जे ग्रामक देवता रहै छथिन हुनकर देखियौ शादी बियाह होइ छै या फिर जगमूड़न होइ छै या फिर उपनयन होइ छै तऽ कखन हुनकर पूजा पाठ ज्यादा होइ छै आ नहि तऽ एना कोइ नहि जाइ छै ओ ओतना देखै छी कि कोइ ओहन पूजा नहि करै छै हुनकर
आ हं हं बाकि बात नई पुछत बहिन किया कि हम तो नवकी कनिया छिए
आ सब ग्रामक के अपन अपन नियम रहै छै
हँ
तऽ हमरा ओतेक नइ बुझल छै लेकिन जऽते हमरा बुझल अछि हम अहाँके बतेलओ
हं हं हं ऐसे भी असली धर्म त भीतर बात छै न जैसे गी गीता मे कृष्ण कहने छथि कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम मोय भक्तय प्रचयति मने मानमे प्रेम सप्त हाँ तो फूल फल सब चढाबै हय त स्वीकार छै आ मु दा मोन मे अहंकार रहत तऽ सोनाके थारी सेहो व्यर्थ छै
ओ तऽ छैहे ओ तऽ छैहे लेकिन देखियौ कितनो कहल जाइ छै लेकिन अभीके कलयुगके आदमी जे रहैत छै तऽ से कहियो तो केकरो मन एहन छै कि एकदम साफ निर्मल रहत केकरो नइ छै सबके मनमे देख खियौ दोसर लेल पापे रहै छै कोइ नै चाहै छै कि अहाँ बढ़ियौ आर हम घटब सब चाहै छै कि नहि हमहुँ बढ़ी आर सब कोइ घटे मतलब हमहुँ सबसे धनवान रही हम सबकुछ गुणवान रही मतलब सबकुछ जे सुख सुविधा छै से हमरे लगमे बेसी रहै नइ हँ तऽ ई कलियुग के आदमी के तऽ नइ कहल जाय सकै छै हँ लेकिन फिर भी देखियौ हम तऽ कहबे करै छी की आदमी सबसे छल कपट करबाके चाही लेकिन भगवान जी से नइ करबाक चाही की भगवान जी लेल जो जाउ तऽ अहाँ अपन कमसँ कम ओतय तऽ मन साफ रखबाके चाही
हूंम्म हूंम्म
हूंम्म
ठीक कहली सखी आ मिथिलामे तऽ धार्मिक मान्यता घर घर मे बसल छै जैसे म मधुश्रावणी गोजकारा चौरचन्द्र छठ आ हर त्यौहारमे कोनो नै कोनो सन्देश छै न
हँ हँ कोजगरा जे छै जे आहाँ कहलियै कोजगरा भी होवै छै छै ने से शादी जे होइ छै पहिल साल कोजगरा होइ छै ई जे दुर्गा पूजा होइ छै ने आसिन मे ओहे पूर्णिमा मे कोजगरा होइ छै बुझलौं आ लड़की के घर से लड़की के अ घर से पूरा प पान मखान खाजा मिठाई चूड़ा लाइ आ तरह तरह के मिठाई फल आ लड़का के सब एकटा सेट जे ओ बरस करत उहो छा ता चप्पल जूता कपड़ा एस्नो पाउडर जे लगवै छै लड़का बुझलौं उ आबै छै आ चाँदीके कटोरी रहै छै हँ चाँदियो के कटोरी ओकरामे कौड़ी चाँदी के कौड़ी आ उ जे ले के आबै छै से लड़कीके घर से ओकर भाय लेके आयत आ उ अङगनामे बैस कऽ वही छाता खोल कऽ आ कोई पकड़े छै जैसे लड़का के जीजा पकड़ल या फिर अगर लड़किये के दूटा भाय छै तऽ एकटा पकड़ल छाता आ एकटा बैस करके जीजा साला दुनू खेलैत छै कौड़ी
अच्छा हूंम्म
हँ तऽ जे हारल जे जीतल से एकटा हँसी ठिठौली के रिवाज छै और की
अच्छे अच्छे
हँ आ ओही जे मखान आ खाजा आ मिठाई आबे छै आ अहाँके मुस शुद्धि भी आबै छै मुसुद्धि मे की रहै छै कि आहाँके इलायची छै लौग छै सुपारी अछि आओर यही सब मिला कऽ आ मखान के साथ जितना आदमी ओतय रहतै हित कुटुम्ब सभ सबके बाँटल जाइ छै मुठ्ठीये मुट्ठी बाँटल जाइ छै बुझलौ आ जे चॉकलेट आयल आयल आ कनिक पाय के अ छीट के लुटावल जाइ छै,
अच्छा
हँ ओसब होइत छै आ लड़की के घर से लड़का के माय लेल एकटा साड़ी आबै छै। बुझलो आ वही साड़ी पहिर के लड़का के माय ई नियम करे छै किछ किछ नियम होइ छै ओतना तऽ हमरो नहि याद अछि आ लड़की नहि देखै छै ईसभ,
अच्छा
हँ लड़की नहि ताकै छै ईसभ कहै छै कि लड़की देखै छै ने तऽ उ नीक नहि होइ छै तऽ लड़की के एकटा रूममे बन्द कर देबल जाइ छै अगर ससुरारी मे रहल तऽ आ ने मायके मे रहल तब तऽ कोनो दि दिक्कते नहि अछि आ ससुरारी मे छै तऽ ओकरा बन्द कल देल जाइत छै आ जखन ईसभ जे खेल खाल करके सार बहनो उठलक तऽ बहनोई मतलब पीछे लड़का रहल से जाइ छै गोर लागे लागी कुल देवी के या अपन पूजा रू जे रहै छै भगवान जी के लग मे गोड़ लगे लागी जाइ छै तऽ बहीन सब जे रहे छथिन ओ फिर से दुआरी
अच्छा अच्छा हँ सखी हँ हमर नेट मे फोन आवे छै ठीक छै बाद मे बात करें छी
ठीक छै हँ हँ हँ कर करबै करबै ठीक छै ठीक राखु
बहुत मैनेज करबै